हेलो
हँ प्रणाम क का ऽ आइ कहाँ के मोन बड़ गम्भीर देखायता छी की बात छई।
हँ प्रणाम बोआ हम किछो दिनसँ देखैत रहै छी कि जे गाम गाममे लोक सब धार्मिक मान्यताके लेल के लड़ि रहल छै, किओ केओ कहै छै, हमर देवता पैघ केओ कहै छै, हमर रीति रिवाज असली हमर मोनसँ प्रश्न उठल आ धार्मिक मान्यता माने के
देखो क का धार्मिक मान्यता मने जे हमरा सबके बाप दादा से चलि आबि रहल विश्वास छै। जेना पूजा पाठ व्रत त्यौहार नियम कानून ई हमरा सब के जीवन के ढंग सीखा बैत छै
हँ त हँ बौआ मुदा देखू किछु लोक कहाहै छै जे सोमके दिन बाल नहि कटाबू शनिके दिन तेल नहि खरीदब आओर बिलाड़ि रास्ता काटब त अशुभ की ईसभ धार्मिक मान्यता छियै, कि अन्धविश्वास
देखो क का ई बड़ पेचीदा सवाल छी, हमरा दादी कहैत रहती जे मानत मोन के शान्ति देत छै। दूसरा के दुःख नहि दैत छै ओ धरम छै। जेना सत्य बोलू दया करू चोरी नहीं करू ई सब मान्य तऽ सब धरमे छै।
बिलकुल ठीक मिथिलाके मिथिलामे कहबी छै। पोथी पिड़ी पिड़ी जुगमआ पण्डित भेल ना कोइ ढ़ाइ आखर प्रेम का पढ़य सो पण्डित होय मानेे प्रेम आ दया सबसे पैघ धरम छैय मुदा आईलोग के कर्मकाण्डमे एना उलझि गेल छियै कि जे प्रेम बिसारि गेल छे
कक्का हमर गाम मे छठि पाबनि कतेक नीम से मनाओल जाइत छै जेना देखू नदी किनार सब एक रंग राजा रंग सब एक घाट पे सूर्य के अरघ देत प्राकृतिक के पूजा करै छै ई मान्यता समानता सिखाबैत छै नऽ
हँ बौआ छठि तऽ लोक धाम छी एहिमे तऽ एहिमे नऽ ब्राह्मण चाही नऽ मन्दिर खाली श्रद्धा आ शुद्धता शुद्ध सूर्य जल माटि के जीवन दे छै हुनकर पूजा ई बिग वैज्ञानिक मान्यता सेहो छि। सुबहके धूपमे विटामिन डी भेटैत छै।
कक्का मुदा किछु मान्यता डर से बनल छै जेना भूत-प्रेत के डर ग्रभ नझतर के डर लोक पंडित जी के हजारो रूप रुपआ दैत छै शान्ति पाठ लेल
देखू बौआ डर के व्यापार सबसे पुरान व्यापार छै असली धर्म अभय से छैय डर नहि गीतामे कृष्ण कहै छै ना मे भक्त प्रणसँ आती हमर भक्तके कखनो नाश नहि होय छै तखन ग्रह नक्षत्र से किएक डरायब
हँ काका मिथिलामे सेलेश पूजा दीना भद्री विषहरी ई सब लोग देवता छथिन ब्राह्मण धरम से अलग मुदा लोकके मनमे बसल छथिन की एकरा मानब उचित छै।
बहुत उचित बौआ धर्म मानो खाली बेद पुरान नहि। लोक धरम अछि। जे जनताके मनमे मन सऽ निकला निकलल सहड़ सलहेश गरीबके रक्षा जेना भद्री भाय प्रेम विषहरी नारी शक्ति ई सब मानव मुल्यके देवता रूप छै
हँ आ सामा-चकेवा भाय-बहन के प्रेम के पाबनि छै। माटी के मूर्ति बना के खेत के माटी नदी के पानी सब मिला के पूजा होबै छै ई पर्यावरण धरम छी
बिल्कुल हमार सब पबनी कृषिसँ जुड़ल छथि जूड़ी सीतल नै, नबा अन्न मधुश्रावणी से साँपके पूजा, कि एक त साप खेत के मुँह से बातचीत छै ई प्ररस्थि, तित नामे केद छी अन्धविश्वास नय।
कका अब नव पीढ़ी पूछैत आ छी मूर्ति पूजा कइ के, पत्थर में भगवान कतेए स आइल।
बौआ हुनका त सबके कहियैन कि, मूर्तिके भग मूर्तिमे भगवान नहि भगवान लेल मूर्ति छी। जेना हम, फोटो देखी के माईके बात करै छी तहिना मूर्ति ध्यान के माध्यम छी, तुलसीदास कहने छथिन कि जाकी रही भात, अपना जैसी तभु मरत देखखि किनी जैसी,
हाँ मुदा किछु लोक मूर्ति के लेल लड़ी मरैत छैए। मन्दिर मस्जिद के बिबाद होवेय छैय की भगवान लड़ाई चाहैत छथि।
कखनो न ही बोआ राम के नाम पर लड़ाई और राम के मर्यादा, बसुरी जाय, ई त रामके अपमान छैय। तभी कहने छाथिन। पाथर पूजे हरि मिलय तो मैं पूजू प, हार माने माने खाली पाथर पूवा, स हरिे नहि भेट हात कर्म करू।
कक्का व्रत उपासके मान्यताके बारेमे की कहब किछु लोक कहैत, छैय शरीरके कष्ट दे देबक चाही।
देखू वासके अर्थ भगवानके समीपपस, उपजोड़वास, पेट के खाली क के मोन के भरब, विज्ञान सेहो कहै छैय, जे हफ्तामे एक दिन उपवास अथी शरीरके डिटॉक्स करै छैय। मुदा दिखावल दिखावा लेल, व्वास् आर दोसराके बोखले सुतादी ई त पाप छै।
हँ कक्कार जाति पाति के मान्यता सबसे खतरनाक छैय। ई जाति ई ऊचं की धर्म ई सिखाबैत छैय।
कखनो नइ देव कहैत है बर कहै छैय कि वसुधैव कुटुम्बक, चमार रहेत रहथिन मुदा मीरा बाइ हुनकर शिष्य बन, धर्म जइ, छै तोरैत नहि जाति सामाजिक बुराइ छी, धार्मिक मानटा नै।
कक्का हमर सहेली मुसलमान छथिन। जे रोजा रखै छैय हम छठि करैत छियै कखनो कखनो लोक टोकैत छै।
ब रोजा आ छठी दुनू संयम से करक छैय। भूखल रहिके गरीबके दर्द बुझाबै बुझबक, आओर भाषा अलग, भाव एके विध, विद्यापति मस्जिदमे जाके गीत लिखै छलैह। तहरा नामके बिना तोहरा नाम बिना नहि जिबै चाहे अल्लाह कहौ कि राम। ई मिथिलाके गंगा जमुना संस्कृति छी।
कका मन्नत माँगयके बारेमे की विचार छै, अगर बेटा भेल तऽ बकरी चढ़ायब
बौआ भगवान सौदा नहि करैत छै, छथिन। हम तोरा बकरी देबौ तऽ हमरा बेटा दिअ, ई तऽ रिश्वत भेल। असली मन्नत होयबाक चाही कि हे भगवान हमर मोन साफ करू हम गरीबके सेवा करब।
कक्का, अब बताऊ आब ऑनलाइन पूजा होवे छै डिजिटल प्रसाद आबि गेल छै। की ई मान्यताके विरोध छै?
नै बौआ। समय बदलैत छै माध्यम बदलैत छै और श्रद्धा नहि बदलै छै। पहि पहिने लोक पैदल कासी जाइत छल। आब ट्रेनसँ जाइत छै, भगवानके वाइफाइ नहि चाही। मनके कनेक्शन चाही। मुदा दिखावा लेल लाइव पूजा आ मोनसे मोनमे घमण्ड, ओ बेकार छै।
कका अंतिम बात एगो सुनू हमरा आर के, हम नव पीढ़ी के धार्मिक मान्यता कोना सिखायब?
देखू तीनटा सूत्र ह बौआ, पहिला सूत्र ह छ कि सार पाकुर खोल छोड़ू कर्म काण्ड के खोल मे न ही, धर्म के सार सत्य, प्रेम, सेवा और पखरू दोसर दोसर सूत्र ह की सवाल पूछबासँ नहि डरू। शास्त्र शास्त्रार्थ हमर परम्परा छी। अनेक जागवत्सल जागबल्वय से सवाल कयने रहथिन, आओर तीसरा सूत्र हइ कि अपना मान्यता दोसर पर नहि थोपू, तुलसीदास तुलसी के राम, कबीर के निराकार, बुद्ध के शून्य सब रास्ता पहाड़ के चोटी पर जाइत छै।
कका अहाँके बातसे मोनके भरम दूर भऽ गेल। धार्मिक मान्यता मने डर नहि जिम्मेवारी छै। प्राकृति के प्रति, समाज के प्रति, अपन आत्मा के प्रति
बिलकुल बौआ। धर्मो रक्षित रक्षित जे धर्मके रक्षा करै छै गर्व हुनर हुनकर रक्षा करैत छथि मुदा धर्म माने इंसानियत जाहि दिन हमर मान्यता से ककरो आं खि से नोर आयब ताहि दिन बुझि जायब कि हम धर्मसँ दूर भए गेल छी। ज
कका आइसँ हमहूँ पूजा कम परोपकार बेसी करब के मान्यता त अपना लेब अहाँके अब प्रणाम करै छी कका जेना हम अहाँसँ
ठीक छै खुश रहबौ आ मानव सेबा मानव माधव सेव यसल धार्मिक प्रानता छी जय श्रीह राम।
हँ जय सिया राम का आहाँ से गप क के हमरा आर बहुत सा मन प्रसन्न भऽ गेल बहुत सँ बात हमरा आरके बुझा गेल छै। चलू ठीक छै क्का हँ ठीक छै।